हेलो जी नमस्कार। जी यहाँ के समाचार सब नीक छैय अहाँ के कहै छी अहाँ के समाचार सब नीक छैय। सब बस नीक रहैके चाहै छैय कि ने। आओर कहै छी ने अहाँके खाना पीना खा ले ने छी। ह अहाँ कैसे की की खैले छियै बता सकै छियै। हम खैली रोटी सब्जी
टमाटर के चटनी सब खैली य पनीर के सब्जी खैली य
ह
हल हैलो
इहाँ के तऽ खइले छिये पनीर चावल, अंडा, बिरियानी, चिकन, मटन, हांडी मटन पनीर कुपजा अंडा रोटी इहे सब खैले छिये आर कह छी ना। अहाँके जे बी रोडक अभी घूमै छै कि नय।
ना सु ना घूमे छिये
ात आवाजों पता जी बस घूमे जायके चाही। किना
ह ह सुनै छिए कि तीन सौ मे मिलैत छैैय जी बी रोड मे।
जी जी तीन सौ मे मिल जाइ छैय अहाँके चाहैं छै बोलै छै हँ बना चाहै छीयै अहाँ तारी चै छी जी तीन सौ मे तऽ मिलै छैय चाहै छै तऽ कहै छैय न हम दिलवा दैछी। बन न
एदम ढीला ढाली मिलै छि मजे
जी जी अहाँके बात तऽ नीक कहै छियै। वहाँ न ढीला सब ने मिलै छैय देखै छियै‌ ओ सब पहिले से रहै। ज
कला रहि जाइ कि नाय जी जी पता छै हँ सब पढ़ाई लिखाइ नीक से चलै छै अहाँके बताबै छीयै ने अहाँके पढ़ाई लिखाई सभ नीक ढंग से चलैत छै ने।
हँ यहै
जी बस नीक ढंगगसँ चलय चाहै छियै कि नहि। हुॅं अओर बताई छी ने आहा के खाना पीना बनाबै छी। जी यहा के त खाना पीना सब बना देे छी एकद से अहाँ कहै छी अहाँ खाना पीना नीक ढंग बना लेबै छियै।
ह यहाँके भी सब को
बस नीक ढंग से बना लेबेके चाहै छै कि ने
ह पे छी ने अहाँके खाना मे की की बना लेबे छी
हम तऽ बना लेबे छी दाल भात आलू के सब्जी पनीर के सब्जी चिकन मटन हैंडी मटन पनीर कोबटा कआरो की ब छिय न ओ पनीर अथि खैले छी पनीर तन्दूरी अहाँके
ओ सब बनाब‌ आइब गेल कंडम के सब्जी बना लेबे छी आ खाय छियै अहा खाई छीए कि न
हँ ह सब कहै छी अहा‌ अहा एबे करै छै ने बड़ा नीक लागे छै अहा जी जी हम तऽ खाइ छियै दिन भर
हुॅं पहे छिए जे अहा‌के कोनो कहीं घुममने जेबै
जी सोचै त छिय जी पी रोड घूमे जाके यहाँ चलै छै ई त खाइ छै जना घुम आबै छी जी पाता छै उराउ छै ओकर पापा जाइ छै गा लेबे छी तीन सए तीन सए मे माल पेड़ देवे छी
हुॅं ताम
जालमान करे जी जी खूब मारै छीये दना दन तीन सए कमाइ छी तीन सए के माँजे मार लेबे छियै ओहिसँ गरीब गरीबे रह जाइ छियै
ई त बात अहाँके नीक कहै छी
लोग कहै छै जे गरीब गरीबे कहाहे रहै छियै कि नहि आओर कहै छै ने अहाँके ओरी की बोलै छै ने सरकार दाल चावल खिआबै छै कि नहि लड़का सब के फ्रीज मे
अब कहाँ पहले लेखा खीलबे छिये सब सरकार अब अथी हो गेल छ बिकाउ हो गेल छै
जी जी अहाँ के ई बात तऽ एकदम कहै छियै दाल चावल के नाम प कथि कहे छीये ना जहर खियाल छै जी ओ जहरे हम कहे छी ओकर खिचड़ी बड़ा खराब खिचड़ी बनाबै छियै ओहि पर खिया देब चिकन मटन हांडी मटन तऽ केितना नीक रहे छै क नहि ई सब खबै र चावल दाल
सबी की छै ई बढ़आ आओर की होइ छै रोटा चावल सबी छै खिचड़ी भी हर चीज खियै छै दिन के अनुसार खिलबै छीये
ह तइ त त खाना खाना खू पढ़ै छिये सही बात छीये
आरे की कह मतलब खाय ले त म
खी क लता ज जी हो जाइ आउ कथी कहै छै न चार अना भिड़ जाइ छै य ओ ओकरे के मोटा झोटा लागल छै ओहिमे उ खाइ छै धोधो के कि न सही कहै छिये ने ह बात अहाँके याद सुना देल जी बार क दीप दीपा खाली होइ जी धो धो खाइ छी ओहिमे पोटा लागल छी ओहिमे कोनो नकटी चुबइले छी
हु कहे छीये खाली लै छी छिपा दिय छी
जी जी अहके एकदम नीक कहै छी
सीपड़ा मार मारी चल छै
हँ क तऽटी चल जाइ छै मारा एगो के नाम मिलल छै ने ओहिमे कार के तरफ से पोटा आ गेल छ ओहि पर दे बेलते दे बेलते क्य को य इतना मार चल छी आ सी रहू तऽ ओ ल तऽ टूट पड़ै छै लोटा लोटा के रहो छै न मिलै छै ई त
आ
देख हँ ओहिमे जादा केँ पास छिये रहे छै खाइ छिये आ सी बोधबके जी जी बोल नामी लखिन तऽ छिपे मे थु कर देबै छी थूक चुआ द एक बेर सर्दी देल छी ओहिमे पोटा चुऐ कऽ रख देले छी
ना सुनै नऽ मिलै छिये नु तब नानगी प्लेट छियै एगो।
जी आ पता छै पहिले केँ रहै छै न तऽ उ प्लास्टिक घरे से ले आबे छी आ ओहि मे पैक कऽ के ले जाय छी घरे खाय छी जी
लेकिन जे कहै छै पहिले केँ मतलब छिये नऽ बहुत मतलब मजा आबै छै।
जी ई तऽ अहाँके बात त एकदम नीक कहै छियै। पहिले केँ रहै छी बड़ा मजा अबै छिये लेकिन अब मजा न आबै छै कि न।
हुँ जी बहुत याद करने छियै जी ई तऽ अहाँकेँ एकदम सौ प्रतिशत बात नीक कहै छियै कि नऽ आओर कहै छै न उ तऽ अब सी बो धर चारि दिन नऽ नहाई छी ए हम नहाई छी तब तऽ आरती ले केँ आबै छियै रोआ कऽ आरती उतारे छियै अब फोटा चुआ देबै छी देह पर पोटा चुआ केँ बिछौना पर रख दे
आइ नहा धोआइ छियै या कपड़ा नया नया पहिनलै छियै
पन्द्रह सालसँ ना नहलै छियै अभि तक नइ उ तऽ पन्द्रह बीस साल सँ हम देख लेेले छियै एक बेर नय नहइले छियै खाली काबड़ा बदलै छियै लेकिन तबो कैसे गोर मु ँह लगै छियै पाता नहि छै कि नहि हुँ जी अहाँकेँ पाता छै का जी जी सही बात न छै उहु मुस मुँह कुछु न धोवै छीयै कि ना जी मुँह तऽ कबौ ने सालमे नया साल केँ दिना धोवै छियै उ नहै तऽ हम कऽ नऽ कहलै छियै पद्रह साल से तऽ एक बेर नऽ नहाइ देखले छियै जी हुँ ओय अब अब शादि छिये न उ करिया सोट केदैत लगे छी बन्दर मुहाँ लगै छियै नीक लागै छै, अहाँके माता पिता के नमस्कार बोल दै छी। खुबे नहाइ के एक दिना नहाइ छियै के साल मे एक बेर नहाइ छियै। नमस्कार
नमस्कार
फेर